हेलो
हँ के बोलैल छियै
आदित्य बोलल छियै
कहाँसँ बोलै छियै
सुथिहारहारा से बोलै छियै मुजफ्फरपुर बिहार।
अच्छा। हुँ नाम अहाँके की भेल। ह।
हुँ हमारा आओर कें सुनाउ।
अपने परिवारमे। कए आदमी हतियै। ह।
अपन परिवारमे पाँच लोग छियै। अपन बताय जाउ अपन कलहु छियै।
हम कार्ये कयल छ छलियै। अभी खाना बनेलियै हे। आओर आओल छियै। महिलाके काम हइ चूल्हा चौकाके बात करै। छियै कार्ये करै छियै।
अहाँके एन्ने मौसमके हालचाल की छै। हमरा एन्ने तऽ बड्ड गर्मी छै।
गर्मी तऽ इधरो काफी छलैय। गर्मीके कारण तऽ बहुत बेचैनी।
जेना जेना। बेहाल भ छै। गर्मी के कारण। चलू एखन आरसँ सुनाउ।
ठीके चलै छै हमरो पास। हम मुजफ्फरपुरके बाहू छलियै वैशाली जिलाके। मायके छलै हम अभी ससुराल मे छलियै।
आओर ससुरालमे कीसभ भइ छै।
अभी हम रोटी बनावल छलियए। आ कोईछ बौआ बौआ लोग ह। फेन सभ खाना सब खाइत हथिन।
रोटी बना लेलियै दै छै इहाँ। त हम बुझ गए। हम ओसे आगे। जे बात कह हेथिन। अहाँ अहाँके ससुरालमे परिवारमे कतेक लोको छथिन। के के छथिन की की कार्य करय छथिन। ई नाम बता देथिन। त हँ।
हमरा तीन गो बौआ छलैय। एगो अपने मालिक साहेब छलथिन। सास छथिन ससुर छलथिन। सभ ड्यूटीसँ अबय गेलथिन। हब गर्मीके कारण सभ छतप रहथिन। हम खाना बनाए। कऽ जयबै सभ आदमीकेँ खाना। अर खिलयबै इएहसभ बहुूके घरमे कारे रहै छलैय।
ब्ड बढ़िआँ नीक काराज छै। अपन अपन कार्यमे धान लगाब कऽ कार्य करू। अपन अपन परिवारके बढ़िआँसँ रखू।
ह।
इह शुभकामना छै। हमरा तरफसँ रआके। अपने रआके जीवनमे। ढेर सारा खुशिय। बरसे प्रभुके कृपा हमेशा बान रहै अहाँके। सहिता
टाइम पास भ। हँ
ह
हेलो अहाँ की करै छलियै अहाँ अपना बारेमे सुनाउ
आओर सब की सुनाउ ई दिनमे अपनो काज चलि रहलैए अच्छा एकठाम चीज अहाँसँ पूछल जाइ छै अहाँके कए गो बौआ कहलियै
हमरा तीन एगो बौआ छलै एगो दाइ छलै दूगो बौआ छलै
अच्छा तऽ कितना भगवानके नीक संयोग छै हमरो तीन गो बौआ छै एगो दाय दु गो बौआ भगवान के निक संयोग देखियो त पर सभ बौआ सभ पढ़ै लिखै छै
हँ बौआ सभ सभ पढ़ै लिखै छै ओसभ उ अभी क्लास कऽ के खाना खाके सभ आराम करै छलै बौआ सब गार्जियन लोग सब बचल छथिन ह
अच्छाने सब इधर त इसकुल छुट्टी भए जा छै गर्मीे समर वकेेशनके गर्मी भेल छै गर्मी भेल छै छुट्टी भेल छै इसकुलमे
अभी तऽ लगभग सारा अस्सी परसेंट स्कुल बंन्दे है दू चार गो जो प्राइवेट स्कूल
हँ बन्द छलय बन्द छलय बन्द छल बन्द छल बन्द छल
ओ गर्मी काफी है
रही कात पच रहय पस रहय अच्छा एक बात एखन से अहाँ पूछल जाय एखन हमर मोन तमे एक बात बाज रहल छै अहाँ पूछल जाइ क बनल खाना आ अपन क बनल खाना
रोटी बनेलियै भुजिया बनेलियै आलूके
ओ
नॉर्मल खाना गर्मीके कारण
गर्मी जैसे गर्मी मे तो चावल दाल लोग खाइ तब तऽ ठण्डा मौसम पर
सुबह शाम एक अी रंगके खाना लेनेय खाइ चाहय छथिन
ह ह चलू ठीक छै तऽ आओर कुछ कहैके है सात मिनट रउवा से बतिया लेली ह
अहाँके खाना हो गेल
हँ हँ आओर सब हँ हम सँ तऽ खाना आर खाइके र बिस्तर परर आबै छी आ सोचैत छी आब आराम करत तब हमनी के कॉल आ गेइल का करी सोचलियै सोचनेे छलियैय बात कर लए छिय
बात करे से एक दूसरे के नाम पता समाचार पता चलि जा लए
चाला आतै कोइ बात नहि छै अपने मिथिला भाषा से मिथिलावासी एक दूसरे मिथिलावासी एक दूसरे मिथिलावासीसँ हाल समाचार ले लै छथिन इएह बहुत बड़ कार्य भेलै ऐ सी आर की काल करैत रहब बातचीत होयत रहत कोई दिक्कत नय छै समय समय पर
ठीक छलै अहू करि लेम करम बात
हँ हमरा आरके टाइम मिलल तऽ जरूर करब अहाँके कॉल जरूर बात करब
ठीक छलै
हमरा अपना मिथिलाके शुद्ध भोजन छियै आओर जनै छियै अहाँ
हम सभ मुजफ्फरपुर के निवासी छलियै हुआ के ओतना जानकारी नहि छलै
मिथिला के शुद्ध भोजन छै माछ भात माछ भात मतलब मछली भात बड़ी प्रेमसँ आदर सम्मानसँ जितने भी मिथिलामे कर कुटुमब आबै छथिन हुनकर स्वागतके योग्य माछ भातसँ हुनकर स्वागत कयल जाइ छै माछ भात क कुटुम्ब लोकके आ ह ठीक छै शुभ रत्रि अहाँ से जाउ आराम करू हमँ सब जाइ छथि छथिन आराम
ठीक छै हू